हेलो
हुँ नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार
हँऽ सब ठीक छै
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हालचाल
हँ हँ सब ठीक छै कल्हि हम सोचैत छलू जे प्रकृति बिना मानव जीवनक कल्पना सम्भव नहि अछी स्वच्छ वायु शुद्ध जल उपजाउ मटी आ हरियर वन सब मिली के पृथ्वी के जीवन योग्य बनाबैत अछि मुदा मनुष्य से अपन सुविधा लेल प्रकृतिक लगातार नुकसान पहुँचा रहल अछि
बिल्कुल जी पर्यावरण केवल जङ्ंगल या नदी के नाम नहि अछि बल्कि हवा पानी माटी पशु पक्षी पेड़ पौधा ओ सम्पूर्ण प्राकृतिक सन्तुलनक नाम पर्यावरण अछि जे ई सन्तुलन बिगड़े तऽ मानव जीवन सेहो संकटमे पड़ि जाय छै
सच कहू तो अब मौसम मे बहुत परिवर्तन देखिाई देैत अछि गर्मी बढ़े रहल छी समय पर वर्षा न होतेथी आ कतेहुु बड़ी तऽ ई कतहु सुखाड़ु समस्या उत्पन्न भइ जाइत अछि
हँ वैज्ञानिक सब सेहो कहैत छथि जे जलवायु परिवर्तन मानव गतिविधिक परिणाम अछि अत्यधिक प्रदूषण जङ्गल कटन ओ जीवाश्व इंन्धन अत्यधिक उयोग एहि समस्याक प्रमुख कारण अछि
हमरा लगेतऽ अछि जे वृक्षारोपण पर्यावरण बचाबे के सबसे सरल आ प्रभावकारी उपाय सबो मे से एक अछि
बिलकुल एकटा वृक्ष केवल ऑक्सीजन नहि दैत अछी बल्कि तापमान नियंत्रित करैत अछी वर्षा मे सहायता करैत छी माटि कटाब रोकैत छी ओ अनेक जीव जन्तुक आश्रय सेहो बनैत अछि
काली हम पढ़लू जे प्लास्टिक प्रदूषण तेजी से बढ़ि रहल अछि आ समुद्र सङ् लयके काम धरि एकर असर देखल जा रहल अछि
ई बात सही अछी प्लास्टिक बहुत धीरे धीरे नष्ट होयइत अछी जाहि कारण माटी नदी ओ समुद्र जीप सभ पर गम्भीर प्रभाव पड़ैत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक नागरिक के एक बारे उपयोग होमय वला प्लासस्टिक एक प्रयोग कम करबाक संकल्प लेबाक चाही
हाँ कपड़ा के बैग स्टीलक बोतल ओ पुनः उपयोग होमय योग्य वस्तुक प्रयोगसँ प्लास्टिक प्रदूषण बहुत कम कयल जा सकैत अछि
सच कहू त जल सरंक्षन सेजोग सथ सबसे महत्वपूर्ण विषय बनी गेल अछि
बिलकुल जो हम आइ जल बचाए पर ध्यान नहि देब तो भविष्यमे स्वच्छ पेयजल प्राप्त करनाइ बहुत कठिन भऽ सकैत अछि
काल्हि हम देखलहुँ जे बहुत लोक आवश्यकता बिना नल खुल्ला छोड़ि दैत अछि
ई गलत आदत अछि प्रत्येक बन बहुमूल्य अछि आ जल बर्बादी रोकनक प्रत्येक नागरिक कर्तव्य अछि
हमरा लगैत अछि जे विद्यालय सबहो मे पर्यावरण शिक्षा पर विशेष ध्यान देबक आवश्यकता ता अछि
हँ जो बच्चा बचपन से प्रकृति से प्रेम करब सिखित तो ओ भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनत
सच कहू तँ स्वच्छता आ पर्यावरण संरक्षण एक प्रसास संघ गहराइ संघ जुड़ल अछी
बिलकुल जो आसपास स्वच्छ रहत तो प्रदूषण कम होयत बीमारी कम फैल तो जीवनक गुणवत्ता बेहतर बने
कल्हि हम समाचार में देखलहु जे अनेक शहर में वायु प्रदूषण खतरनाक सार्थक पहुँची गेल अछि
बिल्कुल ई चिन्ताक विषय अछि वाहन उद्योग धूलिक कारण हवा दूषित भइ रहल अछि जाहि से स्वस्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि
हमरा लगैत अछि जे सार्वजनिक परिवहनक उपयोग बढ़ेनाइ बहुत उपयोगी कदम होयत
बिल्कुल बिल्कुल एहि से इंधनक बचत होयत ट्रैफिक कम होयत ओ प्रदूषण सेहो घटत
सच कहू तो बिजलीक बचत सेहो पर्यावरण संरक्षणक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
हँ अनावश्यक बिजली बन्द रखनाइ ऊर्जा कुशल उप उपकरणक उपयोग ओ सौर ऊर्जा अपनायब बहुत लाभदायक अछि
कल्हि हम पढ़लहु जे जेैव विविधता पृथ्वीक सबसे पैघ सम्पत्ति अछि
बिल्कुल प्रत्येक जीव प्राकृतिक संन्तुलन बनौने रखबय मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
हमरा लगेत अछी जे वन्यजीव संरक्षण पर सेहो विशेष ध्यान देबाक चाही
हँ जो पशु पक्षी विलुप्त भइ जाए तऽ सम्पूर्ण पर्यावरणय सन्तुलन प्रभावित भइ जाए
सच कहू तो कचरा अलग अलग जमा करबाक आदत सेहो विकसित होबाक चाही
बिलकुल गिला आओर सूखा कचरा अलग करनास पूर्ःचक्रण आसान होइत अछि ओ प्रदूषण कम होइत अछि
हमरा विश्वास अछी जे प्रत्येक परिवार जऽ प्रतिवर्ष कम से कम एकटा वृक्ष लगाबे त बहुत पेज परिवर्तन आ सकैत अछि
बी जी जी जी बिल्कुल सही कहले हँ छोट छोट प्रयास सब मिली के समाज ओ देश स्तर पर पैघ परिणाम दे सकैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल काली हम देखलहु जे युवा सब पर्यावरण अभियान मे सक्रिय भाग लय रहल अक्षवी
ई बहुत खुशी के बात अछी क्याकि युवा शक्ति जागरूक होए तो भविष्य सुरक्षित बनत
हूँ हमरा लगैत अछि जे सरकार विद्यालय समाज प्रत्येक नागरिक के मिलिके काम करबाक आवश्यकता अछि
बिल्कुल सही कह ले केवल कानून बना देनेसँ पर्याप्त नहि बल्कि लोकसभक व्यवहार बदलनाई सेहो जरूरी अछि
ह सच कहू तो प्रकृति हमरा बहुत किछु दैत अछि मुदा बदला मे बहुत कम माँंगेैत अछी
हँ केवल जिम्मेदारी संवेदनताशील ओ संरक्षणक भावना रखने पर्याप्त नहि
हमरा विश्वास अछि जे जो व्यक्ति अपन दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल आदत अपनावे तो पृथ्वी भविष्य से उज्ज्वल बनी सकैत अछि
बिलकुल छोट छोट परिवर्तन जकाँ समय पर बिजली बन्द कर नइ पानी बचनाई वृक्ष लगनाई ओ स्वच्छता रखनाई भविष्य लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि
ओ हमरा लगेत अछि जे वर्षा जल संचयन प्रत्येक गरह विद्यालय में होबाक चाही
हँ एहि से भूजल स्तर बढ़त आर भविष्यमे जल संकट बहुत हथ धरी कम भहि सकैत अछि
कल्हि हम देखलौ के बहुत लोक नदी आ पोखर मे कचरा फेके देैते छथि
ई अत्यंत गलत अछि नदी तालाब स्वच्छ रहना तखनि मनुष्य पशु आ खेतीसभ सुरक्षित रहत
हँ हँ बिलकुल हमरा विचार अछि जे अधिक से अधिक साइकिल चलाबे आ पैदल चलवक आदत विकसित होबाक चाही
बिलकुल एहि से शरीर स्वस्थ रहत इंधनक बचत होयत ओ वायु प्रदूषण सेहो कम होयत
आजुक समय में इलेक्ट्रिक वाहनक उपयोग सेहो बढ़ि रहल अछि
हँ जो स्वच्छ ऊर्जा से बिजली बनत तो इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण कम करबामे महत्वपूर्ण भूमिका निभाब सकथि
हँ हमरा लगैत अछी जे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जाक के उपयोग भविष्य के लेल बहुत आवश्यक
बिलकुल नवीकरणीय ऊर्जा अपनायले से कोयला व पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होइ
गमक पोखरी नदी आ जंगलक संरक्षण सेहो समान रूप सँ आवश्यक अछि
हँ प्राकृतिक सम्पत्ति बचत तखनेही खेती पशुपालन ओ मानव जीवन सुरक्षित रहत
हम देखैत छी जे बहुत लोग पेड़ काटि दैत छै मुदा दोबारा वृक्ष नहि लगाबै छथि
ई आदत बदलबाक आवश्यकता अछि जते एकटा वृक्ष काटल जाय ओतेक कम सँ कम टूटा वृक्ष अवश्य लगायल जाय
हमर विद्यालयमे सेहो पर्यावरण दिवस मनावल जाइत अछि
ई बहुत नीक पहल अछी एहि प्रकारक कार्यक्रम से छात्र सभ मे जागरूकता बढ़ैत अछि
हँ घरक जेैविक कचरा संखाद सेहो बनाओल जा सकैत अछि
हँ एहि से रसायनिक खादक उपयोग कम होयत ओ माटी सेहो उपजाउ बनत
हमरा लगेैत अछि जे प्रत्येक रवि दिन मोहल्ला सफाई अभियान चलावल जाय
बिल्कुल सामुदायिक प्रयाससँ स्वच्छता और पर्यावरण दुनू सुरक्षित रहत
मोबाइल आ इलेक्ट्रॉनिक कचरा सेहो आब पेत समस्या बनि रहल अछि
जी बिलकुल सही कहलिय ई कचरा उचित स्थान पर जमा करबाक चाही नही तो जहरीला पदार्थ माटी ओ पानी के दूषित कर दैत अछि
हँ हँ हम सभके अनावश्यक कागजात उपयोग सेहो कम करबाक चाही
हँ डिजिटल माध्यम अपनायला सँ काजल अ कागजक बचत होइत ओ वृक्ष कटन कम होइत
हँ हँ पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन मनाबे के विषय नहि अछि
बिलकुल ई तो जीवन भरि पालन करबाक आदत अछि
हमरा आशा अछि जे भविष्य्यक पीढ़ी पर्यावरण प्रति आरो जागरूक बनत
अवश्य जो आइ हम सही शिक्षा देब तो कालियो सब प्राकृतिक रक्षा करत
पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारक जिम्ममेदारी नही बल्कि प्रत्येक नागरिक नेतृत्व कर्तव्य अछि
बिलकुल सही कहलिये जी जो व्यक्ति अपन घर गाम और शहर स्वच्छ रखत तो पूरा देश स्वच्छ बनत
हँ हँ बिलकुल बिलकुल हमरा लगैत अछी जे विद्यालय सब मैं प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण अभियान चलायल अछि
हँ छात्र सब स्वयं वृक्ष लगवती ओ ओकर देखभाल सेहो करती तखनी अभियान सफल होयत
हँ हँ समाज मे जागरूकता फैलाव लेल रैली नाटक पुस्तक प्रतियोगिता आ भाषण प्रतियोगिता सेहो आयोजित होबाक चाही
बिलकुल जागरूकता बढ़त तो लोक व्यवहार बदलत ओ पर्यावरणक रक्षा स्वत होयत
हँ हँ भविष्य्यक पीढ़ी लेल स्वच्छ पृथ्वी छोड़नाइ हमर सबक सबसे पैघ जिम्मेदारी अछि
जी एकदम सही कहलियै पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नही बल्कि मानव जीवन नैतिक दायित्व अछि जो हम आइ प्राकृतिक रक्षा करब